खादई हरिओम जय झूलेलाल मां मुंहिंजो हाल ठीकु आ मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो कहिड़ो हालु आ?
बंडींया, बडिंया, बडिंया हाल आ किथां था ॻाल्हायो? मां अयोध्या मां,
अरे वाह अयोध्या राम जी नगरी, मां कलक ते मां वेठी ॻाल्हायां मां काली जी नगरी।
अरे वाह, कलकते मां आई आहियां
हूं अच्छा तव्हांजा केर मिट माइट रहनि हिते?
हूं होॾे हल्दीअ में रहंदो आ मामा रहंदा आहिनि न
अच्छा हल्दीया में, अच्छा हा अच्छा ऐं ॿियो तहां छा कंदा आहियो?
असां ख़ूब कमु कंदा आहियूं साहित्य, संगीत कला में। ऐं सोशलिज़म, हा
सिंधी साहित्य कला में कंदा आहियो तां?
सिंधी, हिंदी, इंग्लिश।
अच्छा न छोकि अॼुकल्ह त सिंधी खे छोकित सिंधी खे ॾाढो प्रमोट करण जो ई मौक़ो मको मिलियो आ असांखे।
हा हा हा, न मां त पहिरयों ई खां कंदी आहियां एक्चुली। पहिरें खां इहो कमु कंदी आहियां, हा। ट्रांस्लेशन जो बि कमु कंदी आहियां ऐं प पढ़ाइण जो बि कमु कंदी आहियां, सिंधी अकेडमी पारां, ऐं वैसे बि मूंखे मां पढ़ाईंदा बि आहियूं
त तव्हां ऑनलाइन बि क्लास वठंदा आहियो छा, तव्हांखे त वरी सुठा- सुठा अख़र ख़बर हूंदा जंहिंजा मतिलबु असांखे कान ख़बर हूंदा आहिन तांअसांखे सेखा खारे वठजो पो!
हा हा बिल्कुलु ऐं असां हुन में बि कंदा आहियूं सिंधी अकेडमी पाराांय पंहिंज स्टेज परफॉर्म कंदा आहियूं सिंधी में।
अच्छा हिते बि थींदो आ, हा हिते बि थींदो आहे। हिकड़ी असांजी आंटी आ भावनानि नालो अथनि हुननि जो कुछ, हू बि ऐं हा पायल भारवानी नालो अथनि, उहो डांस सेखारींदी आहे सिंधी नाटक कंदी आहे स्ट्रेज स्टेज शो कराईंदी आ हिते। कलकते में हिते बि नाक नाटक-! नाटक हा हा हा हा हा नाटक अकेडमी आ हुनननि जी। त तां पंहिंजो ॿियो नंबर मूंखे ॿुधाए रखिजो जंहिं ते मां तांखे व्हटसप ते उ हुननि जी सॼि डिटेल टेल मोकिले रखंदसि। ठीकु आ तव्हांजो -तव्हांजो वाट्सअप नंबर छाहे, मुंहिंजो त इहो ई नंबर आहे, तव्हांजो
हा मूंखे हुन ते बि मोकिले रखजो जैं ते ॻाल्हायो था तव्हां हुन ते बि मोकिले रखयो, मां वेंदो उहो मुंहिंजे भाउ जो ई नंबर आ।
अच्छा त हुन ते तव्हांजो व्हाट्सअप आहे न।
हा हा
हा- हा ठीकु आह -ठीकु आह त
सभु ॼणा जयपुर मो ॻालायव था अॼु तव्हां, हा ॿुधायो! ख़ूब ॼंणा जयपुर मो ॻाल्हया आहिन। ख़ूब जणन य पहली बार कहिं कलकते में ॻाल्हायो आ। लखनऊ में आयो, कानपुर में आयो हा न कलकत्ते मां पहिरीं बार अच्छा, अच्छा- अच्छा, त जयपुर सुठो कि कलकते
ॿई जॻह जो पंहिंजो अलॻि ई आ, कलकते जो बि, कलकते जीअं पंहिंजो अलॻि, जीअं मां पेके वेंदी आहियां त सावरो जो कलकते जो खिचाव थींदो आ, कलकते में हूंदी आहियां त पेकनि जो खिचाव थींदो आ।
मां त हिक ई जॻह जी आहियां। हितेऔ ईते ई रहंदी आं, ईते ई शादी थी, ईते ई ननियाल बि हुयो, ईते ई सभु कुछ अयोध्या थी वियो। हा।
त प प्रयागरज वया वेंदा हूंदा, पासे में पवंदो?
हा, वई त आयां, प्रगराज हा।
तां विया हुआ छा?
न -न, मां असांजे घर में भीड़ कान्ह पसंद आ माण्हुन खे ज्यादा। हेॾा बार असां राम मंदिर ई थी आया आहियूं की बसि, हेॾो जेको मां पाण ईं मां राम मंदिर ई कमाए सूं,
जॾीं ख़ाली हुजे तॾीं वञ जे।
हा, न एक्चुली न हा। असांखे लॻदो आ, की मन चंगा तो कटौती में गंगा वारी ॻाल्हि ईंदी आ न। असांजे मन में, वरी असांजे घर में एड़ा सदोरा माण्हू आहिन सभु।
ह -हं अच्छा, हंं- हं- हं- हं -हं
न आर्य समाज में सभु वैसे ई ॼाणंदायो, आर्य समाज में दयानंद साहिब जी मूर्ती पूजा न इंसाननि में भॻवान ॾिसदा हुया।
हीअ ॻाल्हि सभिनीन खां ॾाढी सुठी चयव तां मन मन में बसिजी वई तव्हांजी इहा ॻाल्हि।
हुं -हुं -हुं -हुं, त हुननि खे इहोई लॻो तन की मन च वॾी उओ ई आ।
मां बि उहो ई सोचंदी आहियां। मुंजो बि इहो ई सोचण आ की इंसान इंसानन खे ई इंसान वांगुर अ व्यवहार करे इंसान खे ई इंसान समझी करे करे त बाक़ी मूर्तियुन में कुछ कान्हे।
हा वञ त इहो ई शुरू में त आई हुम मां हिते मूर्ती बि न रखी हुम। और मां छो की असां विसर्जित त न कंदा आहियूं मूखे त वणंदो नाहे, नदियुनि खे किनो करणु त मां मूर्तियुनि खे मां हिकिड़ी रखी आ, जे उ परमानेंट वारी मुर्तियूं रखी आहिन।
हा -हा -हा -हा, त उहे तां त ॾियारी ते लक्ष्मी, गणेश जी पूजा कंदा हूंदा न?
न लेकिन रखदा नायूं असां, अलग हां वठ वठी करे न रखदा आहियूं, पई आहिन जेकी आहिनि बसि उहे ई आहिनि, हा उन्हनि खे ई स्नानु पाणी कराए बसि।
ते
असांजे में चवां त ती हिते आर्य समाज ज़ा वठदा ई कोन हुया। वठदा ई कोन हुया, हो त मां शुरूआति कई आ हिते अची, चल तुंहिंजो अथई मन में त हल रखो। त मां रखण न शुरू कयो मां हाणे‌ न रखंदमि जीअं ॿारनि खे कु
दी ॾियो ॿारींदा आहियो छा?
हा ॾीहो अगरबती ॿरी वेंदी आहे। लेकिन हा इहो आहे की हे चवंदा आहिनि कि मन जो ॾियो ॿार। हिननि जो मतलब ईयो हूंदो तन,
हा, इंसान खे आशावादी हुज जण खपे, ऐं इंसान जे भले जे लाइ कर्म करणु खपनि। हा, हा छा ता चओ चओ?
वरी हे एक्चुली टीचर आहिनि, न हसबैंड बि अऊं मां बि टीचर रही आहियां, त मां ॿ ॿई ॼणा स्कूलनि में त वरी थोड़ो ओपचारिकता त करणी पवंदी आ न हिन सां त वरी पो मां जॾहिं टीचर शादी खों पोइ ठया, त मां चयोमांस ॾिसो ओपचारिकता त करने ही त पाहिंजे घर में बि त ॿार आहिन, थोड़ी ओपचारिकता त करिणी पइंदी न। भले मन में असां हूं मत्लभु ॿार तॾहिं बि ॿार पतो थव पूरा, इहो ही की
हां
धर्म क्या है, मम्मी मूर्ति में नहीं तुम्हारे अंदर भॻवान, ईंह ॻाल्हिंदी आ, तुंहिंजे अंदर भॻवान थी, मुंहिंजी धीउ ईीअं ॻाल्हाईंदी आ, हेॾो आध्यात्मिक, हेॾो बढ़िया ॻाल्हाईंदी आ। यारहें में, हाणे यारहें में वई, लेकिन इहा कॾहिं को इहे सभु ॻाल्हियूं कंदी आ। हिकु ॿ धीएर आहिन, मुंहिंजी हिकु नंढी धीअर आ, चो चोथे में आहे।
अच्छा, अच्छा ॿ धीअर आहिनि हा सुठो भा
त लेकिन, त उह ई मुंहिंजी धीएरा चयंदी आन हु, हा हा। त उहो ई मां चवंदी आयसि हिनखे की सु हा बढ़िया आहे माण्हू सम्झे
हा, पर ॿार ब सम्झनि था ॿार ब अध्यात्म सम्झनि था ॿार ब त असां हिन, हिन शइ में ॻाल्हाइनि था त पाण ॾाढो सुठो आ थाखे। पूरी फैमिली में आपस में सभु कॾहिं वेहंदा हूंदा त
असांजी ॻाल्हि ई निकरंदी आहिन, मूंखे जयदा त न नि रदी आहिन, निकरदी एही सभु ॻाल्हियूं आहिन, बी कोई ॻाल्हि निकरंदी ई कोन्हे।
घर में प वक्ष पक्ष ऐं विपक्ष जा माण्हू वेठा आहिन न।
सत्संग जी ई ॻाल्हियूं निकरदियू और कोई ॻाल्हियू ई न निकरदियू आहिन। मतिलब सत् छा आहे, इहो ई सत्य आ महाभारत। में छा आहे, धर्म धर्म जी कहानी आहे, त मूंखे समझ ईंदी आ। मम्मी, ईअं आहे, हूअं आहे, सॼो टाइम महाभारत जो आ, धर्म, अधर्म ॿुधाईंदी रहंदी आ मूंखे।
हुनखे चओस महाभारत जे अलावा कॾहिं कॾहिं रामायण जी ॻाल्हि बि कर।
रामायण अरे हुनखे सभु न महाभारत में सभु कुझ सेखयो वयो आ, छोकी कृष्ण जेको हुयो लेकिन रामायण में ॾिसो उहो उहो बि त उन ई में अची वई गीता। कृष्ण भॻवानु त हिन जो केशो, केशो कंदी रहंदी आ, सॼो
महाभारत में महाभारत में ई त कृष्ना ह
काने, रामायण में हिकु द्रृषटान्त आ। की उह सीता खणी हो सीता खणी लेकिन महाभारत में करोड़ो आहिन हुन में।
हा, हा।
पतो थव माण्हू चवंदा आहिनि महाभारत न रखो लेकिन म महाभारत में धर्म बि अधर्म बि सभु चीज़नि जी ॻाल्हियूं ठीकु सभु खोले करे ॿुधाई थनि, लेकिन अञा रामायण उहा ॻाल्हि कान्हे मां रामायण खु़द स्टेज परफॉर्मर आहियां ख़ुदि कंद आहियां स्टेज ते परफॉर्म, मां ख़ुदि ई सभु रोल कया आहिनि केहिं वटि ज राम जा सीत सभ मां रोल कया आहिन, मां ख़ुदि स्टेज पफॉमर आहियां। हा मांजो यूट्यूब चैनल आ। हा मां पंहिंजो गा गानो बि ठाहंदी आं, गाईंदी बि आहियां, पंहिंजो ट्यून बि कंदी आ, ऐं परफॉम बि कंदी आ, हाश
त सिंधीअ में बि हिंदी में
हा सिंधी में पंहिंजो गानो ठाहियो, ऐं हिंदीअ में पफोर्म हिते थिए पियो न रामायण जसे मां बी सिंधी आहियां त लेकिन मां संस्कृत विभाग जी कलाकार बि आहियां।
अच्छा, त ॾाढा गुणी आहियो, तव्हां सभु तव्हां अयोध्या में ई पढ़िया लिखिया बया वॾा थिया ऐं अयोध्या में हेॾो सभु कुझु आ, असांखे त ख़बर ई कान हुई।
ह सभु कुझु आ, हर हंध हूंदो आ।
मां अॼु ताई कान आई आहियां अयोध्या, पर हिकु दफ़ो अ अचण जी इच्छा हुई पर हींअर जेको राम मंदिर घोटालो ॾिठमि, पर मां चयो मूंखे घोटाले सां कहिड़ो म
अड़े हूंदो आहे सो राजनीति आहे जीअं ई हो अचणु वेंदो आहे न हे छा चएंबो आ? चुनाव ईंदा आहिनि उअ अल लाइ छा छा अचणु लॻंदो, आहे पोइ वरी ठीकु थी वेंदा आहिनि पाण ई शांत थी वेंदा आहिनि। मूंखे त इहो ई कुझ लॻंदो आ विच में सभ ठीक हलंदो रहंदो आ।
हा - -
अचानक अचानक, पोइ मां बि ध्यान न ॾींदी आ, कोई पुछंदो आ मां चांदी आ भैया मूंखे - - कान पतो
असांखे हा असांखे त बस वञ - - नरो आ, दर्शन करणो आ, पंहिंजो कर्म करणो आ। बाक़ी ॿिया छा था कन हुन ते निहारणो बि कान्हे। हा असांखे असां ॿियन ते निहार - - नियारंदा बि कान आहियूं, वरी छा नियारे करे छा फ़ाइदो - -
सही ॻाल्हि आ छा कयूं बे बेफ़ - - फिज़ूल छा लाए मूखे त इ सभु न वणंदो आ को ईंदो आहे मूंखे चवंदो आहे घुमाए वठो - - जॻह ॿुधाए काथे आहे, कीअं आहे, होटल कीअं वठऊ? कीअं अचूक, केतरे पासे मिलंदो, केतिरी दूरि मिलंदो, छा चीज़ मिलंदी सभु ॿुधाए रखंदीयां मां। हा न, हा पोइ वरी मूंखे असांखे ई घुराईंदा आहिन वरी। पूरो झूलेलाल जा भॼन ॻाईंदा आहिन वरी। बढ़िया मतलबु हिकु शो करे वठंदा आहिन पोइ असांखे बि घुराईंदा आहिन अथां रूहे जहिड़ा - - की असांजो हिन जॻह ते अथव, असां पूरी पाली में आया आहियूं, तव्हां बि अची वञो। त ॿुधाए न असां गाइड वाइड करे रखंदा आहियूं।
हा पोइ तव्हां सभु मिली करे भॼन वॼन गाईंदा आहियो पूरो हा।
ॿार जा ईंदा आहिन त कोई वटोरी ठाहींदा आहिन कोई संतनि जा ईंदा आहिन।
हा हा - -
ह न संतन जी टोली ठाहेी ईंदा आहिन त संतन जा बि माण्ह - - त असां बि वेंदा हली आहियूं असां पंहिंजे हिकु ड्रेस कोट में ईदा आहिन त असां बि उहा ड्रेस पाए वेंदा हली आहियूं। हुन ई कलर जी अरे पूरी ड्रेस पाईं ईंदा अथव - - जेका माण्हू ईंदा तव, पूरी ड्रेस, बैंड बाजा खणी करे ईंदा अथव हिते राम मंदर घुमण।
अच्छा मूंखे त कान हुई ख़बर पर। पर वधीक करे त ॿाहिरां गुजरात जा माण्हू ईंदा हूंदा।
हा हर जॻह जा, हर जॻह जा ईंदा आहिन साईं जेको हर - - साईं सांई कंहिंखे साईं खे बि मञंदा आहिन न भई। साईं खे बि मञदा आहिन, पंहिंजे- पंहिंजे साईं खे मञदा आहिन त उ पंहिंजो साईं जो बि - - ऐं हितां सरयूं नदी में विसर्जन बि करे ई वेंदा आहिन उहो। बि निकारे वेंदा आहिन बैड बाजे सां पो। पो मंदिर घुमी घुमी वरी बैड वाजे सां वंञी करे - - सरयूं में बि पूरी जोत वोत जॻाए वेंदा आहिन।
हा सरयू नदी जो त पंहिंजो ई म महात्म आ। हा हा
असां त सरियूं नदी में ख़ूब स्विमिंग कंदा आहियूं।
अच्छा मां ईंदस त मां मां ईंदस त मां तव्हांसां गॾु ई वेंदस। उफ - -
हा हा स्विमिंग कयो मज़ो ईंदोव, आ सरयू नदी में सुबुह पाणी सुठो हूंदो आ न। त सुबह वञी करे मांजी धी - -
हुअं बि त हुते त हुअं बि त पाणी सुठो आ न हुतां जो।
न पाणी त साफ़ आ। पाणी साफ आ असां खुद ई सनान कंदा आहियूं, स्विमिंग कंदा आहियूं, दूर दूर ताईं वेदा हली आ आहियूं।
हा ऐं हुतां - - ही बि त सुठो आ न जलवायु छा चइबो आ - -
हा आहे त सभु कुझु ह - - च हिन समय थोङा सा वण जेका आहेन
हा - -
जेका वण आहिनि न हिन थोङा सा कटी विया आहिन ज्यादा, छोकि रोड ज्यादा ठही विया आहिन, न त त और ज्यादा बढ़िया हुयो। हाणे वण ई वण लॻाइण जो बीहनां उहो ठहे थो पियो। असांजे जेको महापौर जी आहिन उहे बढ़िया माण्हू आहिन, एक्चुली रोड वॾा थी विया आहिन न। अल गमन जी लाइ जेका माण्हू अचन- वञन था, क मथां हो बि थींदी आ हिते हो, हो ॿि थींदी आ राम चोॾहं कोसी, पांच कोसी।
अच्छा जीअं वृनंदावन में थींदी आ चोरयासी को